ओ।
दीदी।
खूब खुश रह खूब दन्दना इतऽ रह ठीक छै।
हँ हम ठीक छी अहाँ ठीक छै।
हमहुँ ठीक छियै आइये घर पहुँचलियै हँ
किछु दिक्कत परेशानी तऽ दिक्कत परेशानी सब तऽ नहि भेल
नहि नहि कुछो दिक्कत नहि भेलै अच्छा से पहुँच गेले सबटा कुशल मंगल से
अच्छा तब तऽ सही अछि बोसेसँ गेल छलियै ने
हँ बोसे स गेल छेलियै
अच्छा
आइ हँ आइ तऽ लिट्टीए खेबै रातिमे
लिट्टी ओएह वाला जे मम्मी बना देने छेलखिन लिट्टी
हँ हँ हँ ओहे लिट्टी खेबय आय ओकरा साथ एकटा अच्छासँ कोनो चटनी बना लेबै या तऽ सरसोवला बना लेबै या तऽ कोनो ओर बस आइ ओहे चलतेै राति मे
अहाँके नीक लेगैये कि लिट्टी सरसोवला चटनी के साथ
हँ लिट्टी के बाते अलग छै भाय लिट्टी ऊपर से जे ओहिमे सत्तू ओला जे मसाला चाची बनाबै डालै छै जे न यार आरो एते मस्त लागै छै की कहू खेलियै तऽ मजा आबि गेल छेलै हम तऽ ओहि
की ओ सब चीज तऽ ओ सब चीज तऽ होबाक चाही मतलब अपन सबके मिथिलाञ्चल मे एखन तऽ लिट्टी सब जे मतलब अपना सब खरीदै छियै से खरीदऽ नहि पड़ै छै एखन बस किछु जरूरी सामान सब आनि लिअ आओर घरे पर बना लिअ भऽ गेलै
हूंम्म हूंम्म हूंम्म
हेलो
ओहिमे ओहिमे ओहिमे ओहे आबैये न की हेलो
हँ कहियौ
हँ से सत्तू सत्तू सत्तू भरै छै ओहिमे पहिले लिट्टीके मसालामे तऽ इएहे होइ छै ने सत्तू ओहिमे फेर नमक शायद ओहिके बाद लहसुन के कुचिके डालि दियौ आरो कोनो कोनो मसाला डालि कऽ और ओहिके बाद फेर मैदा सब बनल जाइ छै ने
पहिले तऽ मैदा सोनो पड़ैत छै ने दीदी
हँ तऽ मैदा के पहिले सानै पड़तै सानि कऽ ओकर पहिले आँटा गुथि लियौ ओहिके बाद ओकरा साइडमे राखि दियौ फेर मसाला बनाउ फेर भरू ओकरा ओहिके बाद फेर तरि दियौ नहि
हँ अहाँ जे ई सब चीज कहलियै अहाँ जे ई सब चीज कहलियै हमर तऽ मुँह मे पानि आबि गेल
अच्छा
नहि एखन छै ओ एक दूटा बस लिट्टी छै आ बस बचल एकत हमर सबके मतलब जे बनेने छेलखिन मम्मी तऽ हमहुँसभ कनि रखने मतलब रहल छलियै एतऽ तऽ वएह एक दूटा छै एखन तऽ बस एक तऽ हम खेबै आओर पता नहि एकटा हमहीं खा लेबै दुनू हमहीं खा लेबै
अच्छा अच्छा फेर आइ राति मे की बनि रहल छै
राति द तऽ हमरा नहि पता एखन तऽ छोटी मम्मी अकेले छथिन मम्मी यो गेल छथिन ओतऽ डॉक्टर लग एखन तऽ
राति दऽ द नाए पता पर दिन मे बनल छलै अहाँके अल्लू के दम सवन सब के जे दऽ के बनाए आलू के दम
ओहो बनल छलै और भात बनल छलै धीपले धीपले भात छले और उएह छले एते तेज मतलब एते नीक लागल छै जलगर खाए मे से कहु ने एते नीक लगले खाए मे से
वाह वाह वाह
अहाँ की खेलौं आए सुबह में दिन में
आए तऽ हम खेने छलियै भोर में खेने छलियै रोटी और मटर पनीर के सब्जी बनेने छलखिन से खा क निकलल छलियै दिन मे खेने छलियै आलू पराठा आरो जे मिरचाई के जे भरल अपना सब के ओत होय छै अचार भर क नहि बनाबे छी कुछ तऽ ओ वाला अचार मिरचाइके ओ खयने छलियै अखन साँझ में बस चाय पिलियै अखन त अखन तऽ कुछ नहि राति मे लिटीए खेबै
ओहो तब तऽ बड़ नीक चीज तब तऽ मतलब अहाँ एते दिन अहाँ तऽ कहिया निकलल छलियै अहाँ तऽ पाँच क तारीख के निकल छलियै कि छः तारीख क
छः तारीख के निकलल छलियै ने
तऽ आइ पहुँचलियै अहाँ घर बहुत दिन नहि लागि गेल बहुत टाइम
नहि तऽ छः सात के तऽ ओहिमे छलियै ने बसे में छलियै ने फेर साइत रुक गेल लियए दिल्ली आ फिर आ आए आठ क आब गेलिए निकल छलिए भोर मे तऽ
भाईजी लग रुकलियै कि दीदी लग
नहि दीदी लग रुकल छललिए किया की न भायजी लग जाएल फेर आरो बहुते टाइम लगतै ओ बस छलै से झरखण्डी भऽ गेल छलै ओ ओहिमे आब हमरा रुकल नहि जा रहल छलै ऊपर से छलै कि हमर मोन खराब भऽ गेल छलै तऽ ओहिओमे हमरा कनि ठीक नहि लागि रहल छलय ने तऽ हम की केलियै एनाहिते हमरा जीजा जी आबि गेल छलखिन त ओ फोन करैत छल कि हुनका बर्थडे छलै सात तारीख के त कहलखिन कि हमर जतय ओ छैले न हावे ओत स हुनकर घर मतलब नोएडा मे पड़े छै त हुनकर घर चारे किलोमीटर दूर छै बस त कहलखिन कि हम आबि जाइ छी अहाँके लै ल अहाँ आबि जाउ एतहि आबि जाउ पहिले त हम मना क रहल छलियै कि नहि हमरा जाय दियौ पर फेर ओ क बाद हमर तबियत कनि ठीक नहि छलै ऊपर सँ हम बहुत थाइक गेल छलियै त फेर ओहिके बाद जे छैे से आबि गेलियै की ओते चल गेलियै हँ फेर हम भाइजी के पुछलीय भाइजी कहलिन ठीक छै ओते चलि जो फेर ओतय से आब जेयहे बाद मे ओत चलि गेल छेलिए फेर भाइजी एते एते दूर ओत सँ फेर भाइजी के दूर पड़ते ने फेर ओ मना क देलिये कि न रही
सुन ना अहाँ जे नहि छलियै एतय अहाँ जखन नहि छियै तऽ हमरा बड अहाँ लए अ अखरैयए
निकै नय लागियए आब अपना दुनू खानो खाइ छलियै तऽ साथे में बैस क किछु करे छलियै तऽ साथे में बैस पायनो पिबो छलये साथे म बैस कय पुछु त अहाँ बिना एखन मनो नहि लागेय अहाँके जखन पीछा पीछा पीछा करै छलहुँ हम आब बस ओहेय घर मे आब अकेले छी भाायजियो कमे सम रहै छै घर मे भाइ जियो घुमिते रहै छथिन
कोनो कोनो भी फर्क नहि हुनका रहना और न रहना हूँ
और दीदी कहूँ की सब भय रहल
हँ हमरो अखरे छले तो हम घर पर एलियै त कहै छलियै मम्मी के कि हमरा अनू साथे रहै छलै से आब हमरा कनि ओयला कनि अखरे य बाकि त ठीक छै आब की करे के छिये अच्छो रहै छै फेट बूरो रहै छै ब्रह्म बाबा स्थान जाइ छी बुझलियो
हँ हम त एखन रोज जाइ छी ब्रह्म बाबा स्थान
डेली चाभी खुलि क
हँ चाभी खोलि क डेली जाइ छियै ब्रह्म बाबा स्थान हम त एखन
वाह वाह बहुत अच्छा अनहेते जायत रहिऐ हमहू
देखियौ जेना अपना सब करै छलियै ने सजावट तजावट झाड़ू फेर अथी करै छलियै की कहै छै ओकरा नीपे अथी छलियै
हँ नीपु अच्छा
सभटा चीज क लै छियै हम
वाह वाह बहुत अच्छा बहुत अच्छा अखन अकेले जाए छिये अच्छा पूजा देखय लए गेल छलिय हुनकर जे भेल रहय
पूजा कहाँ भेल छलै पूजा
ब्रह्म बाबाके पूजा नहि भेलै ओहि दिन
नहि नहि भेल छलै ज्यादा उम्मीद हम जे अगला दिन गेल छलियै त कहाँ किछ छलै जेना हम सजनै छलियै अपना सभ सजा क गेल छलियै तहनायते त छलय
बाकी कोनो कुछ नय
हँ कनि चाउर चाउर अथी सब छलै चाउर छलै ओर अथी जे अथी छलय की कहै छै ओकरा चीनी
हू चउर चीनी बाकी बाहर मे कुछो ने कहै छलखिन की ओसभ तस्मै सब बनतै तस्मै बनतै बटूक ओर ओकर कुमारि के खुआएल जेते आरो फेर पूजा सब हेते ई सब कहि रहल छलय ब्रह्म बाबा के पूजा खाली पूजा तऽ हमहरे होई छै नऽ
हाँ नहि पता आब की भेल छलै हमरा तऽ नहि पता हम तऽ नहि गेल छलियै फेर अगिला दिन जे गेल छलियै तऽ ओते चीच कहा देखलीए हम हाँ बस एकटा खनि मैट एकटा कनि माटि के कनि खुदल छल और कनी चूलहा जकांँ जे बनेया चूल्हा जकाँ बनल छल से किछो
अच्छा तऽ भेल हेतै फेर तऽ कुछ हल्का फुल्का बाकी ओ ओ बदलेली हे घोड़ा वाला जे छलैय
ने ने ओहने छै घोड़ा घोड़ा तऽ सेमे छै
अच्छा तोहर पैसा तऽ लऽ लेने छले ओ
पता नहि ओ अथी पियकर छै ने इहा दुआरे
पुजगरी त पैसा लेने छलै हुनका सँ से ओ कहलकै कि ओ हुनका लए चेंज करय के छै से नवका एतै से हम
नहि पता हमरा पता नहि की भेलै से नहि की भेलै
उ से हम बात करबे उपेन्दर जी क
हाँ कऽ लेब बात अहाँ नम्बर तऽ हेबे करत अहाँ पास तऽ नम्बर हम मैंग क दऽ देब
छै छै हमरा लग छै
जखन तखन ओ मतलब अथिए मे रहै छै पूरा फूल मतलब पूरा भरले रहै छै ओकर पूरा शरीर
अच्छा नशा मे
हाँ पी कऽ टाइट रहै छै
हू हू
ई तऽ कहावत कथी कहियौ
खाली खाली मांगे छे खाली पैसा के अलावा ओ कोनो काज नहि छै
बस पैसा मांगत और ओ कतो चलि गेल और बस पी लेत और आएब जायत बस उएह तऽ छै ठीक रह
हू हू
बाबा कहै छलखिन हमरा जे मतलब ई जे चाभी छै जे हुनका देने छी अहाँ घरे पर लऽ के आबि जाउ बाबा कहै छलखिन तऽ हम कहिय नहि रहऽ दियौ किओ किओ और पूजा करथिन तऽ उएह करथिन हम ईटा तऽ नहि करबै ने पूजा किओ ओरो आदमी सभ रहैत छै ने पूजा करे ला
आ और कखनो ककरो और के खोलेके हेतै तऽ एहि एकटा चाभी अपना सभ लऽ कऽ आयल छलियै घर पर फेरो ओना मतलब दादी माँ सब ओतऽ कतौ कतौ हरा गेलै फेर ओहि लए ओ बाजै छले कि ओ खूब हरा देलकै एहि चक्कर मे तऽ तऽ घर पर रहतै तऽ हराइए जेतै एहि से बढ़िआँ ओतय रहतै ओ मेन बात छै कि भाय कोई आरो केकरो जाइके हेतय देवी मे मंदिर सब मे तऽ कोय पूजा करै के हेतै या कोनो सामान
ओहो छै जे ककरो औरो जाय जाय के मोन हेतै तऽ ओ ककरो स्वादे के रहै छै ने अथी ककरो कखनो मौन भऽ जाइत छै जाय के
कोनो अपन अपन घर के मंदिर नहि छै ने सब ले मंदिर छै न
हाँ हमहूँ आब भोरे उठे भोरे उठ क के जाई छी साते बजे उठ जाई छी आ चलि जाई छियै नहा धो कऽ दूध सब आइन कऽ फेर नहा एलहुं फेर गेलों हुनका लग फूल सब लऽ कऽ
हं बहुत बढ़ियाँ बहुत बढ़ियाँ लागल हंन हम तऽ कए कहियौ अखन बस अखने अखने पहुँचलियै या अखन लिटल छि कनि चायता बना देलियै मम्मी गेलियै बाहर मे जे जाइ छैथिन बैंक वालला काज करै लए बकी तऽ हम घर पर छी एखन
तऽ अहाँके परीक्षा कहियासँ अछि अहाँ कहने छलै जे परीक्षा अछि हमर
ह छै ने कैल छिय पहिल परबे
कायले सऽ ये परीक्षा
हँ काल्हि छी मतलब काल्हि छै य तऽ काल्हि दऽ सकै छी य तऽ परसु दऽ सकैत छी दू दिन छै
दू दिनमे सँ कोनो एक दिन दऽ सकै छीए
हँ मतलब अलग अलग सैट कऽ पेपर दऽ देतै अलग अलग सेट दै छियै नऽ
तऽ दुन्नू दिन नहि दऽ सकै छी
दुनू दिन एके एग्जाम के दूटा पेपर देबै त फिर गलत हो जेतीै नऽ
सहिए छै की कंपनी दिन और रूक कनि मोनो कनि लागै हमरा हमरा तऽ मोनो नहि लागैया अहाँ बिना तऽ
हाँ की कर सकै छिय जितते ज्यादा दिन रुकते ओते ज्यादा कष्ट हेतौ
तऽ आयब दुर्गा पूजा मऽ
हाँ कोशिश रहती दुर्गा पूजा में आबैय के बस कोनो चीजो के पेपर नहि रहेय हँ हँ कोशिश करब एखन तऽ अपना सबके ओहो तऽ होइ छै बलि प्रदानो तऽ होइ छै
हँ बलि प्रदान होइ छै अपन सबके छागर मतलब छागर के अथी प्रदान करल जाइ छै
अच्छा अच्छा आओर ओ भौरब स्थान मे की होइ छै
भैरब स्थान मे मने अथी तऽ होइ छै भैरब स्थान मऽ
भैरव स्थानमे अपनासभके ओ छै ने जाहिमे ओ खुट्टा गड़इ छै ओतौ तऽ कुछो होइ छै पूजा
खुट्टा ओ तऽ ओ तऽ मुंडन सब होइ छै
अच्छा नहि हम देखने छलियै शायद एक बेर जेकरा हम भूत अच्छा
मतलब मूड़ी ओतय मूड़ी देल जाइ छै अथी के छागर के हँ छागर के मूड़ी देल जाइ छै दादीमाँ सभ कहै छलखिन तऽ उएह चीजसभ हमरा याद छलथिहाँके कहि देलहुँ अहाँ पुछलहुँ तऽ
अच्छा अच्छा हमरा नहि बुझल छले पर ई बात हँ हम देखने छलीए और शायद भैरव स्थान मे ओहो आबै छै जखन ओ खेलाइ लगै छथिन
हँ हँ ओहो खेलाए लागे छथिन ओतऽ मुं्डन जे होइ छै तऽ सब बास जे